हेलो।
हेलो।
हेलो।
हँ, सखी बोलऽ
अहाँकेँ की हाल चाल छै।
हमार तऽ हाल चालसँ निमन छै, अपन बताब? तोहार एरियामे कइसन सभ मौसम पानी छै।
हमार एरियामे तऽ बड गर्मी छै, सखी। इतना जादे धूप। हो गेल छै, कि एकदम मन व्याकुुल हो जाए हम तनि लेटसे उठै छियै तऽ अभी तनि पूजा करै छियै, तऽ तनि छ्ता ले छियै तनि। सूरज भगवानके तनि चल ठाढ़ै छै, लगी तऽ हमर तऽ पैर रौड पुरा जले गेल छै, इतना जादे कड़ा धूप छै कि एकदम जल्दी जल्दी पूजा करके भागेके पड़ी छत्ता सँ
ह
ऐने तऽ बड़ी इतना गर्मी छै, कि नहि कूलरके हवा पता चलै छै, ने पंखा मके हवा पता चलै छै। अइने आरके गर्मी कैसन छै?
एने यहाँ आरके गर्मी तो ठीके छै, बारिश भय जाय छै कभी कभी। सुबहमे भई तऽ शाममे नहि शाममे भइ तऽ सुबहमे भई ऐसे एक टाइम एक समयमे बारिश भई जाइ छै। एने तो जरी मनी पेड़ पौधा है, बहिन तो मौसम तऽ ठीके कर दै छै। शहरी इलका मे तो ओते पेड़ पौधा नई छै, तऽ ओ तो गर्मी भऽ लगै छै।
जाहि लेल तऽ एने तऽ एगो पेड़के दर्शन नहि होतो, सखी, ओहि। चलते पानि उनी के भी धर को दर्शन न हो गेल छै ने एतना जादे धूप रहै छै कि की बतैयो आदमी अहाँ सब परेशान हो गेल छै आ एतना जादे रह छै कि तनि कुछ दिन पहिले एने पानि पड़ै छै तऽ तनी-मनी पानी परके फेर छूट गेल छै आ उमस वाला गर्मी कर द छै एकदम तनी-मनि जब पड़ै छै तऽ पूरे मनसे पनियो ने पड़ै छै एने त
ऐने त आदमी सब न ढेर आदमी सबन त इस बार तऽ बड़ी लोगन एसी लगैले छै सखी हमार आरके घरमे तऽ एसी-उसी नइ छै तऽ कूलर रहा खूब के त कूलर पंखाके तऽ हावे नइ पता चलै छै किसी तरहके नहा-उहा के दिन कटै छियै पेड़ पौधा नहि होबेके चलते एतय प्रदूषण एक तऽ बढ़ गेल छै एने
हूॅं, हूॅं
गड़ी मोटर एसी इतना चलतौ की आदमी परेशान हो गेल छै, महगाइयो इतना बढ़ा दे
वैसे भी तो एतना प्रदूषण फैल गेल छै ई कुछु कहै के काम नहि छै एहि चलते तो गर्मी एते बढ़ेल जाय छै
त गर्मी तऽ ओहि नहि एतना पेड़ पौधा काटेके छै कि एकदम फैक्ट्री-उक्ट्री बैठाबे के छै ओ सबके धुआँ से पूरा एकदम प्रदूषण फैल गेल छै ऊपर से एतना गाड़ी मो टर चलै छै की अलगे प्रदूषण फैलल छै
कूड़ा कचड़ा भी लोगन लोगन तो सब कूड़ा कचरा भी तो सब लोगन तऽ रोडे पे फेेक दै छैै नदीमे फेेक दै छै तऽ ऊ सबसँ तो भी प्रदूषण फैल जाइ छै ने! जने तने कचड़ा चला देवे के त देवे छै तऽ ओकरो से तो धुआँ फैले जेत प्रदूषण फैल जाइ छै
वही ना एहु तनी गंगा जी छै तऽ ओकरो सब गन्दा कर के रख देबै छै आ सप्लाई वाला हमरा ही पानि आयतो ओइसे ढेर गंदा आयतो बड़ी दिन पहले हमर मम्मी आर के पानी के चलते टाइफाइड हो गेल छै जे हमर पप्पा फेर तनी अबकाके जल्दी जल्दी तनी मनी कर के पैसा जोड़ के तनि एगो फिल्टर लगवा देबे छियै आरो तनी पानि पियैमे तनी ठीक रहै छै बाँकी पानि एने बड़ी गन्द देबै छै
हूँ
हमार आर के घर मे बोर्डिंग बड़ी दिन से खराब होबए छै हमर आंटी तनि ना ठीक छै तऽ उ मदते न करैत छै तऽ अकेले आब गो तिहार के घर मे अकेले एतना कैसे करे छै बोरिंग ठीक कराबेके रह त ओहि तनी सप्लाई वाला पनीयै काम चलाबै छियै समय समयसँ पानि देबै छै अग बड़ी गन्दा पानि देबै छै सखी
हू तब तो बड़ी परेशानी भई जाय छै पानी के स
रहै छै एकदम बड़ी कष्ट हो जाइ छै पानिके चलते तऽ हमलोग बड़ी कष्ट झेलल छियै
ह
आओर त रह त दे ने तनी पानि उनिके व्यवस्था ठीक छै ने सखी
माल त नहि तो पानी के ठीके छै अ कुआँ भी भेल कुआॅ तमे ही बोरिंग करबा दै छै त कइ रीे पानि आबै छै
अच्छे तब तऽ बड़ी नीक छै सखि
ह आर बोरिंग भी हइ छै लेकिन कुआँ के पानी मे कुएं मे बोरिंग करबा देै छै तऽ पानी बेस आबै छै और चाप पकल के पान नहि ठीक आ छै ओ ओकर बोरिंग पूरा धस गेल छै ओकर में पानी कचरा आबे के हो छै तऽ ओकरा ने हमनी इस्तेमाल करै छै खाली कुए के पानी मे मोटर लगाई बोरिंग कराई द छै बस बस भरै ते छै टंकी मे ओकरे से काम हई सब ठीक
तऽ जे ही बात तऽ ठीके छै मोटर लगाबे के बात तऽ बड़ी आसान हो गेल छै नै तनि ने तऽ कुआँ से पानी निकाले मे तऽ बड़ी दिक्कत भए छै सखी
ह नहि नहि हम हँ हमनी सबन के एक नया घर बनै छै त ओ करमे त हमनि कै सोची छै तन नहि छै टंकी उंकी तो इहो बैठावल छै लेकिन हमनी अपन नया घर मे है सो अ बोरिंग भी कराबै छै आओर पीछे दने कुआ भी खुदाावल पहले से जमीनवे में है जब जनी हमनी जमीन खरीदल की नहि सति त पहिले से जमीने वला ओकर मे कुआं खोदायल छै रहल छै तऽ ओकरे मे फिर हमनी सोचे छै कि ओकरे मे बोरिंग करा देै छै आर अपना मोटर उटर लगा छै एने के इलाका मे सखी सब के यहा ऐसे ही छै कुएमे पानि हँ कुए छै कुए मे हैं से बोरिंग करा दै छै अपना पूरा पानी यूज करै छै
तऽ जे तऽ बड़ी नीक बात छै सखी कुआ उआ के पानी तनी बड़ी ठण्डा ठण्डा रहतौ
हू
पीएमे भी नीक लगतो ह तनी अ बढ़िया रहत कुआँ उआँ के पानी तनी अ स्वास्थ्य के लिये बड़ी बढ़ियाॅं रहतऽ
हूँ
एने तो कहाँ कुआ-उआँ के पानी मिलतो सखी एने तऽ केकरो घरमे तनि एगो कुआँ न नजर एइतो शहर उहरमे बड़ी दिक्कत छै सखी
हूॅं शहरी इलाकामे तो यही सब हो जिते सुविधा ओ ते बिमारी होइ जाइ छै गाँवन लोगनमे तो जरी मनी ही पेड़ पौधा भी दिखाइ दै छै जरी मनी कुआँ है तऽ तलाब हइ ई सब तो दुखाइ दे छै शहरी इलाकामे तो सब कुछ नहि छै
एकदम यहाँके इलाकामे तऽ एगो पेड़ दरसन होबै के बड़ी दूर-दूर जायके पड़ी
हूँ
आ ओ भी जादेतर आर्टिफिशियल सब मैनेज करै छै अपने से ई ने कि पेड़ पौधा उगके हरा भरा रहै छै जै बात एने ना छै सखी
हूॅं हमनीके इलाकामे तऽ सरकार भी एते सारा हॅं निकालै छै वने उ लगाओ वन बचाओ इते सारा सुविधा दै छै लेकिन का कही छै लोगन-लोगन ओते ध्यान नहि दै छै सरकार का करे?
जे नया सरकार तऽ तनी न सरकार एक देने से तऽ वन लगाबे के बोले छै तऽ एक दनेसे पेड़ोके कटाइ करके फैक्ट्री बैठाइके सोचै छै सरकारके तऽ बड़ी ओकरा चंगुलमे ना फसेके रही सखी ओ दिखे तऽ बड़ी बढ़िया छै की बन लगावै छै तऽ तनी पेड़ रोपै छै ओ खाली बड़ा-बड़ा पेड़ काटे छै आ तनि-तनि एगो पौधवा लगाबे छै तऽ ओहिसॅं बरकत दिखाय देतौ सखी?
हॅं
बड़ी बड़-बड़ पेड़ जंगल दूर-दूर त काटके एतना-एतना फैक्ट्री बैठा देबै छै आ पोल्यूशन और बढ़ा तेक हो छै
हँ ओ अभी तऽ देखा सखी, हॅं अभी तो देखा सखी ओ अरावली पर्वतके भी तो सब काटैके पौधनके काट ओकरोमे फैक्ट्री लगाबे लेल छै तऽ सब लोगन कते दे ओ तऽ रोकैके कोशिश करै छै
तब जेतो प्रोटेस्ट करै छै त ई जनहानि होबै छै सरकार तो एकदम ध्यान ने देबै छै पब्लिक लोग भी के अपना बचाबेके कोशिश करै छै तऽ एही तऽ दिख जाए छै सखी की पब्लिक पब्लिक बचाबेके रही? पेड़ पौधा कि सरकार बताबेके सोची पेड़ पौधाके
हूँ।
पब्लिक बेचारा सभ त पिसा जाइ छै ई सभमे
हू। आगेके समयमे का भइल सखी का भईल रहे। ई कुछू न समझमे आबे छै।
जइए ने सखी एक तऽ महँगाई एसये बढ़ा देने छै।
ह पानी भी वैसे ही नीचे जाए छै, सखी आब पेड़ पौधा। पिनाइ छै, तऽ पानि भई बरसात भई भीना करै छै, तऽ धरतीके पानीके उ कैसे ऊपर आबे छै।
नहि तऽ। पेड़ पौधा तनी जादे रहै छै, ने सखी। त तनि पानि उनी भी पड़े छै, परे उड़ेके कारण तनी मौसम उसम निक बन जाइ छै। त पेड़े पौधा न रहतो तऽ पानि उनीके दर्शन कहाँ से होतो हमर धन्य इलाकामे तऽ जे ई बात नहि छै, सखी। एने पेड़ पौधा न, छै जे वैसे जे जे वजहसँ ही बारिश नहि भेल छै, अभी तक
हू।
इ समयमे त सभ जगह बारिश भेल छै, ने सखी
हू।
एने तनी पासमे तनी गंगा जी छै, तऽ तनी कभी कभी निक हवा बहै छै, नहि तऽ अइसिए तनी एकदम नॉर्मल छै, ऐनेके अ हमरा मौसम ना बड़ी निक लगे छै, न पसन्द पड़ै छै, सखी
हूँ। ठीक है, सखी तनि हमर कुछु काम आ गई छै।
करै छै तनि देरमे बात।